हलो
चेंज
जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल?
बढ़िया-बढ़िया, तहां यो केॾो हाल आ?
बस ठीकु- ठाकु, तहां ॿुधायो कित्थां आहियो तहां?
असां जबलपुर मां, तहां किथां या?
हैलो
अ हैलो
हैलो, जी- जी आवाज़ अचेव थी?
हा मां दिल्ली मां ॻालाहे रहियो आंयां।
हा सही आ न, दिल्ली घुमी आयव तां, बढिया शहर आ असांजो दिल्ली।
असां दिल्ली घुमी आया गर्मियुनि में न आहे, पर घुमण लाइक हा, पर गर्मियुनि में घुमण लाइक कोन्हे।
त न आहे, ईअं नॉर्मल गोल्डन टेंपल थी वियो या असां हेॾे ईंदा रहिंदा आहियूं ब्यास, त ब्यास न अमृतसर थियण लाइ ईंदा आहियूं।
हा हा, हा ठीक आ ठीक
तो मज़ो ईंदो आ
सुठी ॻाल्हि आ न।
तव्हांये घर में केर केर तव? जी उहोई, तहांये घर में केर केर आ?
अलाए, ॿ धीअरूं आहिनि।
अच्छा, शादी शुदा तव ॿार?
ॿई पढ़नि ता। ॿई धीअरूं पढ़नि थियूं।
अच्छ
हा कोलेज। हा वी वीह साले जी आ, अरडहें साले जी उणवी एकवीह सालें जी। हा उणवीह साल जी, एकवीह साल जी।
अच्छा, न सही आ। अॼुकल्ह पढ़ाई चङियूं बि थी वियूं आहिनि न।
हांजी, हांजी, हांजी
ख़तम न आहे पढ़ाई, जेतिरो पढ़ो ओतिरो चङओ आ।
हा!
कॉलेज खां पोइ बि पढ़ण लाइ कानहे, हा हा ओतिरो ही आ न।
अॼुकल्ह त सिंधी में ई पढ़ाई लिखाई जो
हा हा, उहो त सही ॻाल्हि आ।
तव्हांजे जबलपुर में त कॾहिं कोन आयो आहियां।
अच्छा, अचो न केॾीं जबलपुर घुमी वञो।
इन्दौर अची चुको आहियां।
अच्छा, न बिल्कुलु जबलपुर अचो घुमण लाइ हेॾो कुझु आहे, तव्हां ॿुधो बि हूंदव जबलपुर लाइ।
हा ॿुधो आहे, ॿुधो आहे पर कॾहिं मौक़ो ई कोन लॻियो आहे।
गुआरी घाट आ, बेड़ा घाट आ ॿारनि खे कॾीं वठी अचो। घुमण
बस, उहाई ॻाल्ह आ न। हा, ख़बर आहे बैराघाट ॾाढो फेमस आहे।
बेड़ाघाट ते शूटिंग बि त थी आ।
हांजी, हांजी, हांजी सही गाल्ह आ, पर उहोई आ न कॾहिं कम हुते घुमण लाइ स्पेशली अचण लाइ जे कॾहिं मौक़ो लॻियो त ॾिसंदासि मतलब
जी, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल अचो।
हम्म
पर घुमिणों खपे, जीवन हिकु ई आ बढ़िया। मां हाउस वाईफ आहियां, मुंजी हाणे ई शादी थी आ, साल थियो आ।
अच्छा, अच्छा नंढी आहे? पर मुंहिंजिचड़ी वांगुरु आहियो तव्हां पोइ ठीकु आ, ठीकु आ।
तहां हे तहांखे घणो थी यो तव समय मतलब, घणें साले जा हूंदव तहां?
फिफ्टी प्लस आहियां मां त
अच्छा।
हा जी।
अं फिफ्टी प्लस आयो, बार अञा नदा ही तव छा?
हा, शादी थोड़ी, लेट टी प्लस में त शादी कई हुई, ॿटीह साल में।
अच्छा
हा हिन कर। जॾहि लेख ठए।
अॼुकल वरी जीअं हा जीअं, हाणे जीअं मुंजी मैरिज थी आ मतिलब न पचीस मे। एं जींअ ॿारु न हे भई अंञां माण्हूं सोचे करे टाइम लॻंदो आ।
हम्म -हम्म
भई साल, बसाल, मञों ट्रीह ट्री मंञीं, हलो छा थे ॿार जो त वॾा थियन त असां पंझा या थी वेंदासीं, हो वीहें जा थींदा त असां पंझा या थी वेंदासीं।
हा हो त आहे खैर, हो त हा हो त आहे खैर
ईये थींदा न पो। और असांज्यूं मम्मियूं आहिनि जवान खेैर असां पंज पंज आहियूं। पर असांजी मम्मीअ अंञा तांई यंग लॻी पई आ, जोकी हो, पहरी जल्दी थींदा हुया।
और वॾा बुज़ुर्ग हिन करे त चवंदा आहिन, शादीय मुरादीयूं टाइम सां थियणु खपनि न। एं टाइम सां थियण सां छा थिंदा इन त ॿार बच्चा ॿि टाइम सां थींदा इनि, त न हुन सां छा थींदो आहे देरि सां, थियंण सां, कि ॿार, ॿार रहिजी वेंदा हिन अंएं मां माउ पीउ ॿुढा थी वेंदा हिन, त हुननि जी नज़रुनि जे साम्हूं पंहिंजे जिंदे जीअरे हो सब कुछु करे वेंदा हिन। न त हो रहिजी वेंदो आहे कॾहिं- कॾहिं, इन्ह करे वडा वड्डा - बुज़ुर्ग वॾा चवंदा हुया कि टाइम सां शादी कयो।
हा।
ह ॿियो तहां, पढ़ियल लिखियल आहियो न?
टाइम सा
जी- जी मां कॉलेज थियल आ, पी जी डी सी ए थियल आ मुंजो।
हा त पो हे हाउसवाइफ छो था हियो, कम कुछ कम वमु कयो। अॼुकल्ह त सिंधी में, सिंधी में ॿि तमामु कमु आहे।
इने सिंधियुनि में आहिन पर, छा हे जीअं पहिरियों त हुया न, हाणें जीअ कॉलिंग
ह
ॿियूं शयूं निकतियूं आहिनि, पहिरें एॾियू न हूंयू हाणे चवनि था उह, सिंधियुनि में लिखण ॿि आहे पढ़ण बि आहे
एम ए कयो सिंधी में त तमाम नौकरियूं आहिन, हा सिंधी में एम ए कयो त तमाम नौकरियूं आहिन
अच्छा एम ए कयूं तहिं महिल, मूंखे शायद पतो न आहे न, कि कंहिंमे छा मतलब हिन में आहे, छो कि मूंखे बि हाणे साल थी वियो, हाणे कुछ ज्यादा ई था ॿुधऊं कि भई, मिले थी नौकिरी सिंधी करण में
हा, सिंधी पढ़ण में नौकरियूं आहिन।
सुठी ॻाल्हि आहे न, मतलब नौकिरी, मेन छाहे ॿुधाइण वारो ॿि कोई हुजे न कि भई हा, कंदव त हीअ मिलंदव असांजे जबलपुर में अञा अॼु सिंधीअ हो न निकतो आ
नंढो शहर आहे न, हिन करे कुछ ख़बर कोन पवंदी हूंदी न। त बॉम्बे में उथी वियो या
पर, जबलपुर आहे वॾो पर सिंधियुनि लाइ अना ओड़ो न निकितो आ की भाई उन नि भाई हिक, आहे त हिंदू जिथे किथे ज्यादा आहिन न
हा हा
इहो बी थी वञे, सॼे जे करे
अच्छा अच्छा, न त कीअं त यू पी एस सी बी करणु चाहियो त हुनमें सिंधी सबजेैक्ट सां वठी करे कंदा त तव्हांजी रेंंक वधी वेंदी आहे, सौ डेढ
जी जी उहो मूंखे, उहो माने जी जी उहो मां सोचां ई थी पई कि सिंधी सां यू पी एस सी कयां, पर पैसा त लॻनि था उन में ॿि, लख लख त लख, लख त शायद लॻी ई वेंदो।
हा, हुनमें तव्हांजो फ़ाइदो इहो थींदो की रेंक वधी वेंदी आहे। रैंक वधी वेंदी आ त अपोर्चुनिटीज़ वधी वेंदियूं आहिन।
अच्छा, ऐं वरी हुनमें पास पास जो ॾाढो रहंदो आ पास नथी त सॼो वेस्ट हली वेंदी आ।
न टे चारि मौक़ा मिलंदा आहिनि हुअं त अठ ऐं हूंदा आहिनि पर ॿीं या टीं अटैम्पट में कॾहिं कॾहिं निकिरी वेंदा आहिनि माण्हू।
अच्छा, हा पो सही आ।
यू पी एस सी करण खां पोइ ठीकु आ तव्हां सिंधी सब्जेक्ट सिंधी में मार्क्स सुठा मिली वेंदा आहिनि मार्क्स सुठा मिलंदा आहिनि त तव्हांजी अपॉर्चुनिटीज़ वधी वेंदियूं आहिनि।
ईहा त ॻाल्हि आहे हाणे हिक आंटीअ सां मुंहिंजो ॻाल्हाइण थियो त चए पई मां समाचार जो कमु कंदी आहियां सिंधीअ में मतलबु सिंधी ट्रांसलेशन जो
हा हा
ॿुधाइनि पिया, कंटेंप्ट ट्रांसलेट त मां चयोमानि कुझु अहिड़ो कमु हुजेव त ॿुधायो भई सिंधी त ॻाल्हाए वठंदा आहियूं असां बि सुठे सां पढ़ी बि वठंदायूं
आकाशवाणी में नौकरियूं निकरंदियू आहिनि न त उनमें सिंधी भाषा
जी जी जी उहो हिकदमि हा त उहे मां चयोमानि कुझु कुझु हुजेव त ॿुधायो भई असां लाइ बि अॻिते वधण लाइ मौको थी वेंदो।
हम् ह्म बस उहा ई आहे कि सरकार आहे न सर कार ॿावीहनि भाषाउनि में चेट जेको मंजूरी ॾिनी आहे न जेका असांजे संविधान में ॿावीह भाषाऊं आहिनि त हुन मेंअसां सिंधी आहे न त ही न करे सघंदी जो फ़ाइदो आहे त हुन ॿावीहनि भाषाऊंनि में सरकार सरकार सभिनिनि भाषा ॿावीनि जी ॿावीहनि भाषाउनि ते ॾाढो ज़ोर ॾई रही आहे उन्हनि ते ॾाढो ख़र्च करे रही आहे हे सभु कम हुन जे लाइ ई थी रहिया आहिनि जेको अकॉडिंग साइन में हीअ आहे उहो आहे सभु हुनजे लाइ थी विया आहिनि कोई ईअं ई पैसा कोन ॾींदो आहे ॻाल्हि करण जा पैसा इहो कोन ॾींदा ईहे बि हिन मक़सदु आहे हिन जो हिकु
बिल्कुलु बिल्कुलु अरे हूअं न ॻाल्हाईंदासीं ईअं ॻाल्हाईंदासीं ग्रुप में ह्म और ॿार बि ॿारनि खे बि वणंदो ॻाल्हाइण की हा भई पैसा मिलनि था त ॻाल्हायूं कम बि थी वञे ॻाल्हाइण बि थी वञे न हूअं कोई ॻाल्हाईंदो आहे छा ॿारु हूंअ कोई ॿारु न ॻाल्हाईंदो आहे सिंधी पर इन्हें ई बहाने माण्हू ॿार बि ॻाल्हाईंदा चवंदा आहिनि भई पैसा था मिलनि त छा हर्जु आहे इ।
हा सही ॻाल्हि आहे।
अॼु काल्ह ॿारनि मतिलबु सभिनि खे लॻंदो आहे पैसो मिले थो त हा भई करे था वठऊं।
हा सची ॻाल्हि आहे पर हूंअ त ख़ैर कम ए आई ए आई मॉडल खे ट्रेनिंग ॾियण लाइ कि छाकाणि त ए आई जेको आहे हू सिंधी भाषा खे बि सम्झी सघे बसि इहो ई मक़सदु आहे हिननि जो।
हा हा हा उनखे हा ए आई में सिंधी न हूंदी आहे न।
हा सिंधी न हूंदी आहे न त सिंधी विझणी आहे त हिन करे सिंधी पोइ ई कीअं ई वेंदी हुनजे अंदरि अख़र हूंदा हुनजे अंदरि बोल डायलॉग हूंदा तॾहिं त हूअ मशीन सम्झंदी न सिंधी भई। लॻे थो हे हुनजे लाइ ई थी रहियो आहे बसि
हा हा ॿुधायो मूंखे जंहिं मइल जॉइन कयो तहिं मइल चयो कि भई सिंधी भाषा इहा लिखण लाइ त ऐं हिन में कोई माण्हू छा थो ॻाल्हाए हुनजो बि वरी थोरो भउ आहे कि माण्हूं असां कुझु पंहिंजो बढिया तम में ॻाल्हायूं था भ आख़िर असांज डाटा वञे थो न िए वठि पर्सनली भई ॻाल्हि कोन करंदो न
न पर्सनली बि कयो पर वधीक न क छाागर त कोई धंधो कोन। न असां पोइ जॾहिं हिनखे कोई टाइप कंदो न ॿुधी करे हिकिड़ो बस ॿ टे चार माण्हू बाक़ी सभु मशीन जे अंदरि हूंदियूं ॿ टे माण्हू ई ॿुधंदा हिन ॻाल्हि खे बसि
अच्छा उई शायदि थोरो डाटा शेयर करण में भओ लॻंदो आहे। माण्हू डाटा शेयर करे थो।
ह डाटा त सभु मशीन में हली वेंदो हुनखे कोई
बिल्कुलु बिल्कुलु उहा ॻाल्हि सी आहे। ओ, त सही आ, पर तॾी बि थोरो भौ लॻंदो आ न, जी जी जी
तमाम सुठो लॻो, तहां सां ॻाल्हाए करे।
जी जी
महिरबानी, जय झूलेलाल! एक तरफ़ समझो